ओ
हेलो
नमस्कार यहाँ सभके की हाल चाल छै
सब ठीक छै आ बजार से आबे समय एकटा रोचक बात सुनय लेल भेटल दू आदमी आपसमे एहन चर्चा करि रहल छलाह जे हमहूँ ठेहरियए कऽ सुनय लगलियौ बात बहुत दिलचस्प छल अहाँ सुनब चाहब
सुनैके तऽ मन नहि छै लेकिन चल जरूर सुनब बाजारमे तरह तरहके लोक आब बात सुनै लेल भेटैत छै तखन ओ लोक की चर्चा क रहल छलै हमरा उत्सुक भए रहल जे की बात छै तऽ जल्दी बताउ
हँ दुनू मेन मेहनत आ भाग्यके बारेमे बहस कहि रहल छलए एक कहैत छल जे सफलता सिर्फ मेहनतसँ बेटैत छै दोसर कहैत छल जे भाग्य सेहो जरूरी छै दुनूक अपन अपन तर्क छल चर्चा बहुत रोचक भए गेल छल
ई तऽ सचमे रोचक विषय छै बहुत लोक एहि विषयपर अलग अलग विचार राखैत छथिन तखन पहिल आदमी की कहैत छै ओ ओ अपन बात केना समझब छै
ओ कहैत छल जे आदमी मेहनते नहि करत तै भाग्य किछो नहि कहि सकैत छै खेतमे बीज नहि रोपब तै फसल केना भेटत एहि लेल मेहनत सभसँ पहिने जरूरी छै ओकर बाद मे दम लागैत छल
ई बात तऽ सही छै बिना प्रयासक किछो भेटब कठिन छै मुदा दोसर आदमी की जवाब देलक ओ जरूर अपन पाछ रखलक होय बताउ आगू
ह ई बात तऽ सही छै बिना प्रयासक किछु भेटत कठिन छै मुदा दोसर आदमी की जवाब देलक
हँ
दोसर आदमी कहलक जे ब मेहनत जरूरी छै मुदा अवसर सेहो मेहनत महत्वपूर्ण होइत छै कतेको लोक मेहनत करैत छथि मुदा सही मौका नही भेठला से पूछऽ रहि जाइ छथि एहि कारण भाग्यके पूर्ण रूपसँ न न जाग सकैत छै ओकर तर्क सेहो सोचबाक योग्य छल
तऽ सेहो किछु सच्चाइ छै जीवनमे कखनो कखनो सही समय पर सही अवसर बहुत अन्तर पैदा करत छै मुदा अवसर भेटला बाद ओकर उपयोग करब सेहो जरूरी छै नहि तऽ अवसर बेकार भए जाय
बिलकुल पहिल आदमी फेर कहलक जे अवसर तखल उपयोगी होइत छै जखन आदमी तैयार रहै छै जब तैयारी नहि होय ता एक अवसर सेहो हाथसँ निकलि जाइत छै एहि कारण मेहनत सबसे महत्वपूर्ण छै ओ अपन बात पर दृढ़ छल
ई तऽ बहुत नीक तर्क भेल तैयारी आओर मेहनतऽ सचमे जरूरी छै बहुत लोक अवसरके प्रतीक्षा करैत रहैत छथिन मुदा अपन कौशल बढ़ाबैपर ध्यान नहि दैत छथिन ई एक गलत बात छै
फेर दोसर आदमी उदारण देलक ओ कहलक जे दू व्यक्ति समान मेहनत करैत छथि मुदा दुूनक परिणाम अलग अलग होयत छै एहि कारण भाग्य्यक भूमिका सेहो मानबाक चाही भीड़ हुनकर बातो सेहो ध्यान सुन छल
हँ परिणाममे हमेशा समान नहि होइत छै मुदा हमरा लागै छै जे मेहनतसँ सफलताके सम्भावना जरूर बढ़ै छै जी किछो नहि करब तऽ परिणाममे प्रश्न नहि उठयतै एहि कारण कर्म बहुत जरूरी छै
ओहि समय एकटा बुजुर्ग लोको सेहो ओते ठाढ़ छलाह ओ मुस्की दय के दुनू के सुनैत रहला किछु देर बाद लोग हुनकासँ राय पूछय लागल सभ जानिय चाहैत छल ओ की सोचै छथि
अच्छा तखन बुजुर्ग त की कहलखिन ओना लोकक पात्र अक्सर बहुत सतुलित होइत छै जरूर रोचक उतर देख ले त जरूर बताउ
ओ कहला जे मेहनत आ भाग्य के अलग अलग देखब ठीक नहि मेहनत बीच जेका छै आ भाग्य मौसम जेका जब बीज नहि होय तऽ मौसम बेकार आ जब मौसम खराब तऽ बीज के संघर्ष करबाक पड़ैत छै
ई तऽ बहुत ही सुन्दर तुलना छिय बहुत ही सरल शब्दमे पैघ बात बुझा देखली ई उत्तरमे दुनू पक्ष सान छै सचमे अनुभव मूल्य अलग होइ छै
हँ ओ बात सुनला बाद सब शान्त भए गेल दुनू आदमी सेहो मुस्की देब लगल बस धीरे धीरे चर्चामे बदली गेल वातावरण बहुत सकारात्मक भए गेल छै
ई तऽ सभसँ नीक परिणाम भेल भहषक उद्देश्य लड़ाइ नहि बल्कि समझ बढ़नाब होबयके चाही जखन लोक एकके दोसराससँ विचार सुनैत छथिन तखन बहुत किछु सीख लेल भेटैत छै ह
हमहहुँ ओतैसँ बहुत सोचैत घर लौट लियौ बुझाय जे जीवनमे मेहनत करब हमर हाथमे छै बकी बातक चिन्ता कम करबाक चाही एहिसँ मन शान्त रहैत छै
सही आदमीके अपन कर्तव्य पर ध्यान देबयके चाही परिणाम समय पर अपने सामने आबि जाइ छै एहि सोचसँ तनाव सेहो कम हो जाइ छै बहुत नीक सीख भेटल छै
सर्च कहू तऽ साधारण बाजारक ओ चर्चा हमरा बहुत कुछु सिखा गेल कखनो कखनो जीवनक प सिर् किताब मे न बल्कि रोजमर्राके बातचीत से भेटत छै बस ध्यान से सुनबाक जरूरत होइत छै
हँ ई बात बिलकुल सही छै आ चर्चा सुनैके हमरा सेहो बहुत आनन्द भेल मेहनत अवसर अवसर आओर अनुभव तीनूके महत्व स्पष्ट बुझाइत छै सचमे बहुत रोचक बात ठीक छै
ओहि दिनक बाद हम एहि विषय पर बहुत सोच लियौ कतेको लोक सफलता देखैत छथिन मुदा ओकरा पछाड़िक मेहनत नहि देखैत छथि एहि कारण अक्सर गलत निष्कर्ष निकाली लैत छथि असल कहानी बहुत गहरी होइत छै ई बात धीरे धीरे बुझायल छल
हँ ई बिलकुल सही छै लोक परिणाम देखैत छथिन प्रक्रिया नहि सफलता कतेके संघर्ष बाद भेटल छै ई बहुत कम लोक जानैत छथिन ने एहि कारण मेहनत सम्मान करबाके चाही ई बहुत जरूरी छै
दोसर दिन हम एहि विषयपर अपन एक मित्र सेहो बात केलियौ ओ कहलक जे भाग्य अवसर दैत छै मुदा सफलता मेहनत दैत छै हुनकर एक वाक्य हमरा बहुत नीक लागल बात सीधा स्पष्ट छल
ओ ई तऽ बहुत सुन्दर विचार छै अवसर सभकेके कखनोहु ने कखनोहु भेटैत छै मुदा ओकर लाभ ओही लोको उठा पाबै छथिन जे तैयार रहै छथिन एहि कारण तैयारी महत्वपूर्ण छै
हँ तैयार रहब बहुत जरूरी छै जखन मौका आबैत छै तखन सोचबाक समय कम रहैत छै जब पहिनसँ मेहनत क बेर रहल तै अवसरक लाभ उठा सकैत छै नहि तऽ मौका हाथसँ निकलि जाइत छै
बिलकुल बहुत लोक बादमे कहैत छथिन जे मौका नहि भेटल मुदा कखनोहु कखनोहु समस्या भेल बाँकी ब तैयारीके कमी होयके जे छै बात समझयके जरूरी छै
ओहि बुजुर्ग व्यक्ति बात हमरा एखनो याद छै ओ कहला जे जीवनमे शिकायत कम आ प्रयास बेसी करबाक चाही शिकायतसँ परिस्थिति नहि बदलैत छै प्रयाससँ बदलाव सम्भवत होइत छै ई बहुत गहरी शिक छल
हँ शिकायत करब बहुत आसान छै मुदा समाधान बहुत जे कठिन छै सफल लोक अक्सर समाधानपर नहि ध्यान दबैत छथिन एहि कारण ओ आगे बढ़ि पाबैत छथिन ई सोचमे बदलाव लाबयके बहुत जरूरी छै
बाजारक ओ साधारण चर्चा धीरे धीरे हमर लेल एकटा पाठ बनि गेल आब जखन कखनो कखनो परिस्थिति आबैत छै तखन ओहि बात सब याद आबि जाइत छै मन फेरसँ मजबूत भय जाइत छै सोच स्पष्ट भए जाइत छै
हँ तऽ बहुत नीक बात छै जे कोन अनुभवसँ सोच बेहतर भे जाय तऽ ओ अनुभव सफल मानल जाइ छै जीवनमे सिखबयके सभसँ महत्वपूर्ण छै एहिसँ व्यक्ति निरन्तर आगे बढ़ै छै
एकटा बात हमरा विशेष रूपसँ नीक लागल बहस करैत दुनू आदमी अन्तमे एक दोसरक सम्मान करैत छलह कोनो झगड़ा नहि भेल बस विचारक आदान प्रदान भेल ई बहुत सकारात्मक बात छल
हँ आइ काल्हि ही एहन बहुत कम लोको देख लेल देख लेल भेटल छै विचार अलग होइ तऽ सेहो समान बनल रहबाक चाही एहिसँ समाजमे समझ बढ़ैत छै बहुत सुन्दर उदाहरण छाली तऽ ठीक ब ई बहुत सुन्दर कहानी हमरा क सुन तऽ ीक ब आगे बात कर जा
ठीके छै
ठीक छै ठीक छै नमस्कार
अचछा